हेलो।
हेलो।
हँ हेलो की हालचाल।
ठीक छै कहू आबाज जाइया।
हँ हँ एखन अबैए आ काल्हि। हँ हँ अबैए काल्हिसँ परेशान छलहुँ तऽ एखन ने शुरू भेलै।
आवाजे नहि जाय छै तऽ की करबे देखियौ ने कते कल तऽ खरापे भऽ जाइ छै। इएह भऽ जाइत छै आ पता नहि की हेतै।
हँ से बहुत बेसी प्रॉब्लम भऽ रहल छै नेटवर्क द्वारा कॉल अहाँकेँ बहुत बेसी बर्बाद होइ छै।
बहुत कब काॅल खराब भऽ गेल छै पाइ बनतै कि जे होय हमरा त
नहि तऽ ओकर तऽ नहि नहि। त ओकर कोनो मायने नहि रहतै कॉल नहि बनलै त अहाँके अथी नहि रहत ओ त नेटवर्क के प्रॉब्लम भेलै ने। ओ तऽ अहाँके ओनाहियो अहाँके बादमे सभटा अथी काटि कुटि कऽ अथी कयल जायत ने।
हँ तो ओ जे छै से। ओएहमे ने तऽ कएटा कल खरापे भऽ जाइ छै ने। कए तीस टा कर बुजाइ करय के रहै छै।
काल्हिसँ आइ तकमे दसटा बारहटा कॉल खरापे भेल हे।
दसटा बारहटा खराब भऽ गेल
हँ आ अहीँसने तऽ कएटा खराब भेल हेँ काइल्हो भेल छलए हेँ
हँ हमरा अपने यै दसटा करीब कॉल खराब भऽ गेल मधु के फोन केलियै तऽ कहलखिन की जे अहाँके काॅले कहाँ हमरा कहलखिन कि जे बाते कहाँ भेल हम कहलियै यै दसटा कॉल तऽ खरापे भऽ जाइ छै ओ कोनोमे नेटवर्के नहि रहल केओ उठेबे नहि केलक केओ किछ केलक त ओ कहि दै छै जे हँ करू हम उठैब आ करै छियै तऽ उठेबे नहि करै छै
आओर सभ नहि ताबत ई होइ छै दोसर ठाम सभ शुरू भऽ जाइत छै सेहो भऽ जाइ छै ने जाबत आहाँ बीचमे ताबे दोसर काॅल आबि गेल तऽ ओहो लोक ओहिमे उठा लेलक अपन
नहि नहि उठबै जेनाकि आब फोन एखन कऽ कऽ कहै छै हैया आ करै छी आब ओकरा कहबै हमरे जेना अपने हमरे सब जेना सभीके सभ रहै छै तऽ कहतै ठीक छै करू आ करबै तऽ ओ
तकर बाद वहाँ एकटा अथियोकके नियत रहै छै सेहो एकटा अलगवा ह भेलै
जेनाकि म तब अपने जेनाकिब अहाँके कहलहुँ जे अहाँ कहलहुँ जे अहाँ करू तऽ अहाँ कहलहुँ ठीक छै हमही करै छी तऽ हम कहलहुँ ठीक छै अहाँ कऽ लिअ
हँ बात छै स्वाभाविक छै कोइ नहि कोइ तऽ ओतेक तऽ फेर बनि जेतै कम कि बेसी गपसँ तऽ मतलब छै ने
तऽ फेर हम कहलहुँ जे करू कहलहुँ करू कते लोक के कहलियनि करू, आ कते लोक एहन होइ छै जे कहबै करू तऽ ओ कहतै ठीक छै हमही- हम करै छी हम कहबै ठीक छै करू हुनका कहै छी, आ तकर बाद जे एम्हरसँ हम कहय छियनि आब हम करू तऽ कहै छथिन ठीक छै करू आ करै छियै तऽ उठेबे नहि करै छ
ओ नहि ई तऽ अथी भेलै ई खराब खराब बात भेलै आइ अहाँके जरूरत नहि अहाँके जरूरत अइ तऽ हमरो जरूरत अइ ने दुनूके जरूरत बात बराबर पड़तै ने
आब दुनू सब बात करबै तखने ने पूरा हेतै आब अहाँ
सएह ने कहै छी सएह ने कहै छी दुनू गोटेकेँ के बात दुनू कोई के जरूरत अइ अहाँकेँ अगर जरूरत तऽ हमरो जरूरत हे दुनू के बात बराबर भेलै ने आ एक बेर आ एकब बेर अहाँ कयलहुँ तऽ हम एक बेेर हम कलहुँ बात बराबर पड़तै।
तेह नाय कतेक लोक कहैत छै ने हमरे तऽ पुरि जाय आ पुरि जेतै आब दोस हम हममर भऽ गेल भऽ गेल।
औरर सभ ठीक ठाक अइ
हँ सब ठीक।
बच्चा सभ।
हँ हमर एखन एकेटा बौआ ये लड़की एगो ये। एगो लड़की ये डेढ़ साल के
डेढ सालके ओ लड़की हँ देखयमे उकरा छु तेल अहँ तऽ कहलीए एक दूटा बौआ वाल के बच्चा वाला के त बुझते जाय छीये केहन भऽ जाइ छीये।
हँ ओ तऽ जखन सुत तऽ तकर बादे ई ई एजक बच्चा तऽ बहुत बेसी परेशान करै छैय।
इ डेढ़ साल के बच्चा जे छैय से अहाँ के नै इम्हुरके रह देय छै नै उम्ह दै छीये हूँ।
परेशान करै छैय अब पूरा पूरा पूरी अहाँ ओकरे टापर ध्यान दियौ नहि तऽ खसय पड़यवला बच्चा रहैत छैय ने कतय खसल कतऽ।
ए कोनो चीज बुझे वला छैय जेहे मोन भेले तेहे उठा लेलक जेहा मन से हे फेक देलक जेहे मोन
सेहे नऽ किछी किछो ओ तऽ किछ बुझते न ह पूरा पूरी ओकरा पर अहाँ ध्यान देने रहिय
तऽ एतय जे छैय से हम अपने तीनू आदमी रहै छीये। दोसर की हँ दोसर केओ रहबो नै करे मतलब हम अपने हमर बौआ ओकर पप्पा हम।
हँ अहाँ कतय रह कतय रहै छियै अहाँ।
पाँच बजे
हँ महाराष्ट्र में अछ हँ हँ काइल कहने रहिये अहाँ, हँ हँ काइल अहाँ
हमर मे रहै छथिन।
हँ।
तऽ पाबैन तिहारके गामसभ गाम अबैत हेबै हँ पाबैन तिहारके गाम अबैत हाएब।
हँ हमर ससुर सब एज बियाह भेट दए।
न भाव छैय अ। एखन अथी काल्हि जे कहैत छलहुँ फिक्स नहि भेलैए एखन।
हेलो। हेलो। हेलो।